हेलो।
हेलो।
नमस्कार!
जी नमस्कार अी!
सब ठीक छै ने?
हँ सभ ठीक छै।
आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करय चाही, ओ टॉपिक छै, बड़द धरतिक तापमान। आ या मे धरतीक लगातार बढ़े तापमान से बहुत समस्या केवल वैज्ञानिक विषय नहिह रहल गेल छै, बल्कि पूरा मानव समाज लेल गं्भीर चुनौती बनि गेल छै। हेलो।
हेलो।
हँ आवाज
बिलकुल सही कहलियै, पिछला किछु दशकमे धर धरतीके औसत तापमान लगातार बढ़ि रहल छै, ज एकर प्रभाव विश्व लगभग प्रत्येक देशमे देखल जा रहल अछि।
सच कहू त बचपन तुलना मे अब गर्मी बहुत बेसी महसूस होइ, अमौसमक स्वभाव सेहोत।
हँ, वैज्ञानिक सबक अनस अनुसार मानव गतिविधि विशेष रूप से, जीवाश इंधनक अत्यधिक उपयोग एहि परिवर्तनक प्रमुख कारण मान मानल जाइत छै।
हमरा लगै छै, जे उद्योग वाहन ऊर्जा उत्पादन कारण वातावरण मे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत बढ़ि गेल अछि।
बिल्कुल, ई गैस सभ पृथ्वीक चारुकात एहन परत बना दैत छै, जे सूर्य गर्मीके बाहर जाइसँ रोकैत छै, जाहिसँ तापमान बढ़ैत रहैत छै।
खाली अपने रिपोर्ट पढ़ि रहल छलू। जाहिमे कारण छल, जे्लिय सब तेजी से पगड़ि रहल छै।
सहि काले, हिमालय आ दुनआाक अन्य ही क्षेत्र सभमे बर्फ मात्रा कम हो होयन, एक गम्भीर चेतावनी मानल जा रहल अछि।
हँ, हँ। य बात बकुल सच का होता है। बर्फ पिघले रह। तऽ समुद्रन जलस्तर बहुत बड़ी सकत छै।
हँ, आ प्रकार प्रभाव तटीय क्षेत्रमे हरिअणहारहार लाखो लोक जीवन पर पड़ सक छै।
हमरा लगैत छै, जे बढ़ैत तापमानक प्रभाव खेती पर सेहो स्पष्ट रूपसँ देखल जा रहल छै।
'बिलकुल' अनियमित वर्षा अत्यधिक गर्मी आ बदलैत मौसमक कारण किसान सब के, बहुत कठिनाइ झेलइ पड़ैत रहल छै।
कली हम समाचार मे देखलियौ जे, कतेको स्थान पर अभूतपूर्व गर्मी दर्ज कयल गेल।
हँ। हेट हटमे। अर्थात अत्यधिक गर्मी आब बहुत सामान्य घटना बनते जा रहल अछि।
सच कहू तू इ समझता केवल पर्यावरणक नहि बल्कि स्वास्थ्यक दृष्टि से सेहो खतरनाक छैय।
से लू र्निर्नियनकरण आ अन्य स्वस्थ्य समस्या स खतरा बढ़ि जाइत छैय।
हमरा लगै छैय जे जंगलक कटना से बढ़ैत तापमानक एक महत्वपूर्ण कारण छैय।
बिलकुल गाछ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करैत छैय मुदा जंगल कम भेला से वातावरणक संन्तुलन बिगड़ रहल अछि।
कलएम सोचे चलू छै। समय रहहिते उचित कदम नहि उठाओल गेल तऽ, भविष्य्यक पीढ़ी के बहुत कठिन परिस्थिति झेलय पड़ि सकैत छै।
संरचण आब विकल्प। ओनाहि बल्कि आवश्यक
हमरो लगैत छैय जे प्रत्येक व्यक्ति अपन स्तर पर योगदान दए सकैत छैय।
सही कहलिए वृक्षारोपण ऊर्जा बचत प्लास्टिक कम उपयोग आ। पर्यावरण अनुकूल। जीवन शैली अपना के बहुत सकारात्मक प्रभाव पैदा जा सकैत छैय।
कली हम एक विचार पढ़लियौ धरती हमरा पूर्वज से विरासत मे नहि भेट। तऽल छी बल्कि आगामी पीढ़ी से उदार से बैठल अछि।
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छैय इ हमरा सभके अपन जिम्मेदारीके एहसास करबैत छैय।
सच कहलिए बढ़ैत धरतीक तापमान मानव सभ्यता लेल एक गंभीर चुनौती छिये आ एहि से निपटबा लेल सरकार वैज्ञानिक आ सामान्य नागरिक सबक संयुक्त प्रयास आवश्यक अछि।
बिलकुल जी बढ़ैत धरतीके तापमान प्रभाव आब केवल वैज्ञानिक रिपोर्ट सभ तक सीमित नहि रहल अछि बल्कि सामान्य लोकसभ सेहो अपन दैनिक जीवनमे एहि परिवर्तनके मसू। तऽ सब कारल लागत अछि।
हँ कनिय अब सोचे छलहु जे पहिने जते गर्मी बढ़ैत छल आब ओकर तुलना मे तापमान बहुत अधिक बढ़ल महसूस होइत।
सही कहलियै कतेक कुरुक्षेत्र मे आयब क गर्मीके अवधि लम्बा गेल छैय आओर ठण्डाक समय चोट होइत जा रहल अछि।
सच कहू त मौसमक पूर्वानुमान लगान सेव पहिने से कठिन भय गेल छैय।
बिलकुल कखनो अचानक भारी वर्षा कखनो लम्बा सूखा आ कखनो अत्यधिक गर्मी देखबाक लेल भेटैत छैय।
हमरा लगैत छैय जे पर्यावरणक असन्तुलन प्रभाव पशु पक्षी सब पर सेहो पड़ि रहल छैय।
हँ बहुत रास जीवन जन्तु अपन प्रकृतिक आवास ग गमावे रहल अछि आ कतेको अपराजित संकटमे पड़ि गेल अछि।
कहली मे एक लेख पढ़लियो जाहिमे कहल गेल छल जे। समुद्रिक तापमान सेहो लगातार बढ़ि रहल छैय।
सही बात समुद्रक तापमान बढ़ला से समुद्र जीवन आ मौसम दोनो प्रभावित होइत छैय।
सच कहू त जखन प्रकृतिक संन्तुलन बिगड़े छैय तखन एकर प्रभाव अन्ततः मनुष्य पर सेहोव पड़ै छैय।
बिलकुल पर्यावरण आ मानव जीवन एक दोसर से गहराई से जुड़ल अछि।
हमरा लगैत छैय जे आब स्कुल आ कॉलेजमे पर्यावरण शिक्षाक महत्व। तऽ आओर बढ़ावल। जयबाकबाक चाही।
हँ क्यूंकि युवा पीढ़ी के शुरू आ प्राकृतिक महत्व बुझबइ बहुत आवश्यक छैय।
काल्हि हम देखलियौ जे कतेको संस्था वृक्षारोपण अभियान चला रहल छैय।
ई बहुत सकारात्मक प्रयास छै एकटाच सेहो भविष्य लेल महत्वपूर्ण योगदान सकैत छैय।
सच कहूो त बहुत लोग सोचे छथि जे हुनकर व्यक्तित्व।
मुदा ईस। सोच सही नहि छैय पैघ परिवर्तनसँ देखन छोट छोट प्रयास सभसँ शुरू होइ छैय।
हमरा लगै छै जे ऊर्जा बत सेहो पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय छै।
बिलकुल, अनावश्यक बिजली उपयोग कम करनाय सार्वजनिक परिवहन उपयोग आ नविकरणीय ऊर्जा समर्थन बहुत लाभदायक होइत छै।
कली अम एक विचार पढ़लियौ प्रत्येक बिना मानव जीवित नहिं रहै छथि मुद मानव बिना प्रकृति जीवित रहि सके छैय।
ई विचार बहुत गहन संदेश देैत छैय, प्राकृतिक रक्षा वास्तव मे अपन भविष्य रक्षा करनाइ छैय।
हमरा विश्वास छैय जे दुआियाभरक लोको एकजुट भएके पर्यावरण संरक्षण दिशामे काज करै तऽ स्थिति स्थितिमे सुधार सम्भव छैय।
बिलकुल अभियो समय हाथ से पूर्ण रूप से निकल नहि छैय मुदा शीघ्र आ प्रभावी कदम उठायन आवश्यक छैय।
सही कलियौ बड़े धरते तापमान केवल आजुक समस्या नहि बल्कि आने वाले पीढ़ी भविष्य से जुड़ल प्रश्न छैय, जाहि लेल हम सबके अभी से सजग भय के कार्य करबाक आवश्यकता अछि।
जखन हम बरैत धरती क तापमानक विषय पर गम्भीर से विचार करत छी तखन बुझबाइत छै जे ई केवल एक पर्यावरण समस्या नाहि बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ल चुनौती अछि।
बिल्कुल, वैज्ञानिक सब लगातार चेतावनी दैत छथि जे तापमान एहि गति से बढ़ैत रहल तऽ ई भविष्य में बहुत गम्भीर परिणाम देख
सच कहू तो कलि हम एक वृत चित्र देखलू जहि मे देख देखल गेल छल जे कतेको क्षेत्र मे जल स्रोत धीरे धीरे सुकबैत जा रहल अछि।
हँ, बढैत तापमानक कारण नदी, झील आ भूजल स्रोत सब पर नकरात्मक प्रभाव परि रहल
हमरा लगैत से-जे पिकनिक संग सं- सङ्कट भविष्य सबसे पैघ समस्या सपमें से एक बनि सकैत छै।
सही केअलियै जे जल संरक्षण पर अभी से ध्यान नहि देल गेल तै आने वाले स समय बहोत कठिन भए सक अछि।
कलियै हम पढ़लौं जे कतेको देशमे जङ्गलक कनी पहिने में बेसी बाढ़ लगैत छ-अछि।
बिलकुल, अत्यधिक गर्मी आ सूखा कारण जंगलक आगिक घटना संख्या बढ़ि रहल अछि।
सच कहू तऽ जङ्गलक आगि केवल गाछ, पौधा नहि बल्कि हजारों जीव जन्तु जीवके सेहो प्रभावित करैत छै।
ह, एकर कारण वातावरण मे आओर बेसी कारबन उत्सर्जित होइ छै जाहिमे समश्या आओर गंभीर भए जाइत छै।
हमरा लागैत छै जे शहरक विस्तर आ क्रिकेटक बढ़ैत उपयोग अइ सेहो तापमान बढ़वाक भूमिक भूमिका निभा रहल अछि।
सही बात, गाछ-पौधाक स्थान पर भवन आ सड़क बढ़ला स प्राकृतिक-सन्तुलन प्रभावित होइत छै।
चलू जे यदि पर्त्येक व्यक्ति वर्षा मे कम-से-कम एकटा गाछ लगायब तऽ बहुत पैघ सकारात्मक परिवर्तन आ सकैत छै।
- वृक्षारपन पर्यावरण संरक्षण सबसे सरल आ प्रभावी उपाय सबमें स इक पार्ल- जाइ छै।
सच कहू तऽ प्रकृतिके साथ एखन हमरा सबके बहुत किछु दैत रहल अछि मुदा हम सब ओकर पर्याप्त सम्मान नहि रहल अछि।
मानव विकास आवश्यक छै, मुदा विकास आब पर्यावरणक हिस् न बनाव आव आवश्यक छै।
प्लास्टिक प्रदूषण सेहो पर्यावरणक स्थिति के खराब करैत अछि।
बिलकुल, प्लास्टिक माटी, जल आ जीव-जन्तु सब लेल गम्भीर खतरा बनी
कालि हम एक अभियान बारेमे पढ़लू जहिं के लोक सब पर्यावरण बचाबै लेल सामूहिक प्रयास करि रहल छलाह।
हँ, ई त बहोत दर चलतै।
एहन अभियान लोकसभमे जागरूकता बढ़ाबैत छै, आ सकारात्मक सोच विकसित करैत छै।
हँ सच खो छोट त ज का पानी बचाना कचरा काम करना है। आ गाछ लगाना बहुत पेघ अंतर पैदा करि सकैत
सही कहलिए, जा ई नई पीढ़ी प्राकृति जिम्मेदार बनबैत भविष्य ओरा सुरक्षित सकैत छै।
कलि अमे समाचार मे देखलि जे कतेको देश अत्यधिक गर्मी पारैये -क समय- समय एके समय जूझि रहल छथि।
साहीकले, मौसमक चरमक घटना सङ्ख्या आब लगातार बढ़ि रहल अछि, जे चिन्तक विषय छै।
सच कहू तऽ, पहिने लोको सब मौसम अनुमान सहज रूप से लगा लैत छलल, मुदा अब मौसम बहुत अनिश्चित भए गेलै।
'बिलकुल' कखनो असमय वर्षा कखनो अत्यधिक गर्मी आ, कखनो अप्रत्यशित तूफान देखबाक लेल भेटैत अछि।
हमरा लाहड़क सामने आगे।
कल्हि हम पढ़लहुँ जे, कतेको शहरमे गर्मीक कारण बिजली